हेलो नमस्कार भैया
नमस्कार
आओर बतैयौ खाना उना भऽ गेलै
हँ हो गेलै
अहाँके कथिी कथिी हँ हमरो भऽ गेलै खाना बड़ा नीक खाना आज के रहले हा रोटी रहलै हे सब भुजिया रहले हे फेर सलाद रहले हे ऊपर से पनी पनीर आलू मटर के सब्जी रहले ह सलाद मे रहले ह भैया खीरा रहलै हे गाजर रहलै हे चुकन्दर रहलै हे ओहिमे हरी मिर्च रहले हे निम्बू रहले हे इहे सब खाना म रहलै है
कहै छै कि अहाँके खाना बनाय अबै छै
हँ हमरा खाना बनाय आ जाय छै
कथिी कथिी बना लिये छै
रोटी भुजिया सब्जी दाल चावल फिर पनीर आलू के सब्जी ई सब बना ले छै फिर मे मीट मछली भी बना ले छै मुर्गी के मीट बना ले छै खस्सी के मीट बना लिये छै छी छियै फेर मछली बना लिय छि फैर बहुत अंडा उंडा सब बना ले छी समझलि हँ अहाँके अहाँके बतइयै ने हँ हम बना लै छी और बतये न अहाँ के अहा के खाना मे कथिी कथिी बना ले छी
हम खाना मे बनाय छियै चावल दाल सब्जी सब्जी मे हम हर तरह कऽ सब्जी बना लिये छै एक रोटी बनाबे नऽ आबै छै हमरा अच्छा सँ
काहे रोटियो सीख लिये बनाबे केँ अहाँकेँ तऽ रोटियो जरूरी हई बनाय केँ
आ तऽ बनाबै छियै तऽ थोड़ा रोटिया तेढा मेढ़ा होई जाइ छियै आओर उ थोड़ा जल जाय छियै
हमर पहिले हमु पहिले रोटी बनाये नऽ तऽ गलत भऽ जाइक लेकिन अब सही से बन जाय ले
टेढा मेरा हो जाइ छियै बेलत समय टेढ़ा मेरा हो जाइ छियै आओर उसको पका - पकाते समय मतलब अच्छे से ना सीझै छियै ना जर जाइ छियै
बै नऽ तऽ रोटियो बनाए गोल गोल आ जेतै
रोटी बनाबे नऽ आबे छै हमरा आटा हम गुन्ध लेेबै छियै
आओर बताई नऽ खाना मे आउरो कुछ बनाबे आबै छै रउआ
हँ मुर्गी का मीट बनाबै छीयै हम बहुत अच्छा खस्सी का भी मिट बनबै छियै मछली भी बनबै छियै ऑमलेट भी बनाबै छियै ई सब बनबै छियै हम
चलिये रउआ तऽ बड़ा नीक नीक सामान बना लेऽ छी हमरो केँ सिखैये नऽ मुर्गी केँ मीट कैसे बनाबै छियै रौआ आ फेर खसी केँ मीट कैसे बनाबै छिये ई दू गो सिखा दियै हमहूँ बिहान बनबै आ माता पिता केँ थोड़ा खियबै
छी आपको
नऽ हमरा तऽ नऽ अबै छियै मीट मछली मीट मछली हम झूठो केँ कहै छै हम झुठो केँ कहली - कहली कह देले छीयै की मीट मछली अबऽ ली लेकिन हमरा नऽ आबे छै बनाबे
अरे कोनो बात नऽ छीयै हम बताबै छियै नऽ आप सुनिये छियै
हँ रउआ बताबै
खाँसी केँ मीट बनाबे छियै मत सबसे ई बात ध्यान रखे छियै
कि उसको मतलब कैसे पकाना छियै जैसे की जैसे मुर्गी केँ मिट बनाने मे प्याज लगै छियै नऽ
हँ
उससे भी अधिक प्याज लगै छियै अथि खस्सी केँ मीट मे
हँ
आओर प्याज को उसमे शुद्ध अभि सरसो का तेल तेल लगे छियै सरसो का आओर मिर्च लगे छियै खारा मिर्च सूखा
हँ
उसमे डालकर ओस होतेै नऽ जीरा
हँ हँ
आओर काला -काला होता है जीरा मरीच
हँ हँ बोलियएै ने
ओ न डले छियै गलत्ता समझै छियै ओ न डले छियै उसमे
हँ छोड़िये ने तऽ बोलिये ने न डाले छै
आ उसमे प्याज डालकर अच्छे से भुनिये छीियै प्याज को गलबे छीिय
अच्छा प्याज डाल के अच्छे से भून दै छियै ओकरा बादमे बतैयै
भुजने के बाद उसमे चिकन डालै छियै ओ आ उसमे अच्छे से उ चलबै छी
हँ हिन्दी में कम बोलिये मैथिली मे बात करिये
अरे हम तऽ मैथिलीमे ही बोलै छियै
हँ तऽ बोलिये बोलिये अहाँके बोलियै जल्दी जल्दी
हँ तऽ कहाँ छियै हम
अ भूज दै छियै ई प्याज
हँ प्याज व्यज मतलब गला कर उसमे मीट डाल कर अच्छे से भूजै छियै आ उ भूजने के बाद उसमे मछा मसाला डाले छियै हल्दी मिीर्च धनिया गरम मसाला खाना गरम मसाला लै छी तऽ आओर भी अच्छा लगै छै
हँ ई तऽ बात है यहााँ ई बात सही बोलै छियै खाना गरम मसाला में अच्छा लग
अच्छा बहुत अच्छा लगै छै आओर मीट मसाला थोड़ा मात्रामे डलै छियै आ उसके बाद हल्का सा पानी डाल कर उसे अच्छे तरह भुनिये छै जितना खसी के मास में अथ भूजै छियै ने उतना मतलब अच्छा से बनै छियै उसमे आधा घंटा त अच्छे से उसको भुजै छियै थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल कर अच्छे से उसको भूजै छियै आ जब भुजाइ छियै ने तऽ अपने खा पाय के अनुसार उसमे पानी डाल कर डबका कर उतार दिय छै
तऽ कितना मतलब ई खाँसी के मिटवा अहा के कितना देर में बना ले छी पूरा सीख जाइ छै कितना देर मे
बढ़िया से बनाबे छीियै एहिमे एक से डेढ़ घंटा लगे छै हमरा
एक से डेढ़ घंटा तब तब बड़ा अनुभव अहाँके मीट मछली बनाए
हँ हम अहां हम बनबै छियै बहुत अच्छे से अपना घर मे खस्सी के माछ भी बनबै छियै मुर्गा पी बनबै छीियै सब बनाबै छीिय हम बहुत बार भी बनाबै छियै
आ आ मुर्गा भी लगभग ओहिसे ही बनाबै छी अहाँ के
हँ मुर्गा तऽ बहुत आसान छै हमरा ल ओ तऽ आधा घंटा मे बना के हम धऽ दिये छै लेकिन खासी के मास मे बहुत समय लगै छिये ओ सिजाने मे अच्छे से जितना अच्छा से उसको मतलब भुनएगा न सी जाइए उतना ही अच्छा उसका मतलब ओ जैसे ओ
करै छै आ अहाँकेँ हिन्दी मे नऽ बोलियै केतना बेर समझेयै हिन्दी मे बात करेके तऽ अहाँकेँ हिन्दी वाला करिये
ठिक छै
बलियै
रउआ बोलियै अब वहा केँ मौसम कैसे छियै
हँ एने केँ मौसम तऽ नीक छै अहाँकेँ मौसम उधर बारिश उरिश भऽ गेले का कल भेल रहे का बारिश
हँ भेले रहलै
ओ अहाँकेँ कहली की अहाँकेँ ओरी पेड़ पौधा भि गिरलै का आंधी भी आयल रहै कल तो पेड़ पौधा भी गिरल हो तैय आहाँकेँ ओरी
हँ ना पेड़ पौधा तऽ ना गिरल छियै लेकिन आधी बहुत तेज अबै छिये
ओ तेज आबै छै आओर बताइये नऽ अहाँकेँ ओड़ी मतलब अहाँकेँ बागवानी मे आम लगाबै छी अहाँ - अहाँ
हँ लगबै छी लगबै छी आम
कोवन कोवन आम लगाबै छी अहाँकेँ
हम का लगबै छियै आओर एक है एक हैय मालदव का लगबै छी
हम काट दै छिये फोन
क्या होइ छै
अहाँकेँ अहाँकेँ मैथिली मे थोड़ा दिक्कत होइ छै बोले मे
ना ठीक छै
तो बार बार हिन्दी मत बोलै छियै अहाँकेँ बात समझै छिये तऽ बुुरबक छी का भैया हेलो
हँ बोलै छिये नऽ अहाँकेँ तऽ बहुत अच्छा मतलब मैथिली आबै छै नऽ
हँ अहाँकेँ बोलियै नऽ अहाँकेँ आम मे कोन कोन सा आम लगाबे छी लगा लेले छियै
हम आमे नै लगाबे छियै आप लगबै छियै
हम तऽ लगैले छी डालम केँ आम लगैले छी मालदेव केँ आम लगैले छी फेड़ लगैले छियै किसनभोग लगैले छियै बीजू कऽ लगैले छियै बहुत क्ताम लगैले छी आ फेर कटहल भी लगैले छी दू गो फेर दू गो पपीता लगैले छी नीबू भि लगैले छी एगो फेर बारिश भेल रह भेल रहलक ह इधर
हुँ
तऽ सोचली हँ बारिश केँ फायदा उठा केँ अहाँकेँ से ब ता दू कि दू गो आज लगैले छी एथ कि आमके पौधा भी छोटा छोटा दूगो लगा दै छी एगो है दशहरी आम न होखलै ओ लगैले छियै बड़ा नीक लगै छै दशहरियामे खाायमे ओ लगगैले छी फेर एगो बीजू के आ लगले छी पेड़ पीछे लगा ले छी अहां के गर्मी से राहत बड़ा मिलल अ ऐबा अहाँ से बता दू बहुत अच्छा मिलल है पेड़ पौधा इतना लगा देेले छीिये
क गरम
हँ अहाँके ठीक कह रहे छी
हँ आओर बतइयै ने अहाँके मतलब माता पिता दादा दादी बहन भायजी सब लोग नीक छै ने स्वास्थ हुनकर ठीक छै ने
हह सब लोग नीक छै अहाँके बतेबै न
हँ हमरो सारा लोग परिवार मे सब लोग नीक छै चलियै रहुए से बात करिक बारा नीक लागल फेर कभी बात करब टाइम मिली तऽ
ह ठीक छै
चलियै नमस्कार
नमस्कार